जय लाल कहिड़ो हाल भेण
जय झूलेलाल तव्हां ॿुधायो मांहजा हाल त सुठो आहे
सुठी ठीकु आ भेण? हा हा, हा, हा भेण झूलण साईं जी हा मां भेण घर जी सेवा घर जो कमु हा, हा ॿार नंढनि सां इहो बि ज़रूरी आ
हा हा ॿियो छा? ॿियो ॿुधाए स्कूल में पढ़ाईंदी आहें छा?
हा भेण मां पढ़ाईंदी आहियां, सिंधी बि पढ़ाई करे रही आहियां मां और मां नंढनि हा और मां नंढनि ॿारनि खे स्कूल में पढ़ाईंदी आहियां प्राइवेट स्कूल आहे, मुंहिंजे घर खों थोड़ो परियां आहे मुंहिंजे स्कूल जो नालो आ केडी पब्लिक स्कूल में मां पढ़ाईंदी आहियां
हा कोचिंग बि पढ़ाईंदी आहे छा?
जी भेण मां पढ़ाईंदी आहियां, कोचिंग बि पढ़ाईंदी आहियां। हा छह ॿार आहिनि भेण मुंहिंजा
हा केतिरो वॾी आहे हिन हिकु ॿारनि जो
हा मां भिण छ सौ वरती आयां नंढ ॿारन जा नंढन ॿारन जा भेण छह सौ वठंदी आ वॾन ॿारन ज भेण हज़ार वठंदी आहियां। हा तव्हां भेण ॿुधायो मां हा सभ असांजा सिंधी हा भेण सभ सिंधी असांजे पाड़े जा ई ॿार आहिन।
हा सुठी ॻाल्ह आहे मातृभाषा आहे असांजी।
सही ॻाल्ह आ सी सी ॻाल्ह आ ॿयो भेण पे कन घुमी आया हुआ छुटियुन में ॿारन जी गर्मियुन जी छुटियुन में?
हा मां घुमी आयां तव्हां ॿुधायो?
हा मां बि घुमी आयस हा हाणे ॿारन जी छुटियूं पूरियूं थियण वारियूं आहिन। त हाणे हा मां दिल्ली भेण मुंजा पेका। दिल्ली दिल्ली वई हुअस मुंजा पेका दिल्ली आहिन न भेण त दिल्ली वई हुयस घुमण हाणे ॿारन जी छ पूरियूं थियण वारियूं हिन त हाणे कल आई आयां मोती। त हाणे ॿारन जा जेके कम रुकयल आहिन प्रोजेक्ट वग़ैरह उहे ॿारन जा पूरा कराए करे ॿार पहिरीं तारीख़ में स्कूल वेंदा। ह हा मां मुखे ॿ ॿार आहिन भेण ॿ ॿार आहिन हा-हा
हा
हा हिक हा नालो भेण वॾे बेटे जो नालो भेण ॿ बेटा आहिन मुखे वॾे बेटे जो नालो जतिन आ नंढे जो वंश आ। हा वॾो बेटो सिक्स्थ में पढ़ंदो आ, नंढो फोर्थ में पढ़ंदो आ भेण।
हलो सुठी ॻाल्ह आहे।
हा गॾो गॾ मां हुनन खे सिंधी बि घर में सिंधी जी पढ़ाई जी बि ॼाण ॾींदी रहंदी आयां उन्हन खे पढ़ाईंदी रहंदी आहियां।
ॿियो छा सिंधी मातृभाषा आहे त सिखण खपे।
हा हा और असांजे हिते सिंधी क्लासिस हली रहियूं आहिन ऑल इंडिया में सिंधी अकादमी पारां क्लास हली रहियूं आहिन। असांजे उत्तर हा असांजे उत्तर प्रदेश में सभ
मां बि वेंदी आयां। सिखण इलाही सुठो लॻंदो आ इलाही ज्ञान मिलंदो आहे।
हा-हा सही चओ था भेण सही चओ था।
पांजे ॿारन खे बि वठी आहे अच न सिखण जे लाइ सिंधी।
ॿार वेंदा आहिन, पर मां सोचां थी हाणे ब - टे ॾीह रहियल आहिन, त मां बि अचां। मां बि सिखां, हा मां, वैस मां पढ़ियल आहियां सिंधी। सिंधी मुंजी कयल आ, हा एमए कयल आ, एमए। कयल आ भेण मुंजी सिंधी सां, मां रेगुलर अवध यूनिवर्सिटी सां कई आहे। हा- हा भेण मुंजी कयल आ त मां ॿारन खे बि ॼाण ॾींदी रहंदी आहियां। पर जेके ॿार ॿारन सां गॾ रही करे हा हॼ त
पई की टेंथ और ट्वेल्थ भरे वठां।
जी- जी- जी हा, त भेण तव्हां भरे वठो न पहले टेंथ ट्वेल्थ कंदा हूअव, पो अॻते अॻते, हाली, पहले टेंथ कयो हिन साल वरी पो अगले साल ट्वेल्थ भरे वठिजो। हा- हा, हा- हा अगरि पांण बिज
जानकारी आहे, दहाड़ सेन जे बारे में ॼाणनी आहे?
न भेंण अगरि तहांखे दहार सेन जे बारे में आहे जानकारी त मुख खे ॿुधायो।
हेतरी कोन्हे -हेतरी कोन्हे।
अच्छा, जेतिरी अथव ॿुधायो।
बारे में त जाणदी हुई न।
हा - हा- हा।
हा इलाही रंग आहे सिंधी में बि।
इलाही- इलाही।
हा, सिंधी सिखण जे लाए बहुत सारा शब्द आहिन।
ऐं इल्हाई- इल्हाई शब इल्हाई शब्द आहिनि। सही चओ ता, हा- हा- हा रात त रात जो रोटी में छा कंदव?
मां दाल चांवल सोचां पई अटो, हा, अटो गोइंदम हा अटो गोईंदम, आलू ठाइंदम
अच्छा- अच्छा।
चांवल बनाईंदमि, हा।
अच्छा- अच्छा।
ठाहींदो।
मां भेणं, दा, मां मखणी दाल मुङनि जी ठाहींदसि, अंउं गॾु सिंधी दास भिंडी ठाहींदसि। असांजी सिंधियुनि हा भेंण भींंडियूं जेके आहिनि न लंबा- लंबा बसर कटे करे हेठि घटि -टि घीअ में हेठों बसरु विझी वठो मथों भिंडी नंढी- नंढी भिंडियुनि खे मसालो भरे करे जींअ न हुन बसरनि जे मथो रखी रखो, पो मसाला विझी करे उनजे मथो रखी रखो। त हो धीरे- धीरे- धीरे सिम आंच ते सिझदी रहींदव तमामु सुठी भाॼी ठहंदी थव। पो आख़िरी में त टमाटो हिकिड़ो घिसे करे विझी रखो। पो तमाम सुठी। हा तमामु सुठी सिंधी भाॼी ती तयारु थे।
हा हिक त मसाले वाली थींदी आ। हिकु बसर वारी थींदी आ, त कहिड़ी व हा कहिड़ी वणदी ती तुखे?
असांखे भेंण सिंधी भिंडी जेका बि ठहे वणंदी आ, सिंधी भाॼियुनि जी असांजे सिंधियुनि भाॼियुनि जी शान ई अलॻि आ, छो त असांजे सिंधियुनि खां खाधदन में गिहु इल्हाई पईंदो आ, असां तेलु गिहु जो इल्हाई इस्तेमालु कंदा आहियंउ त उन्हे सां असांजी जेकी भाॼी आ हो लंबे समय
हैलो तहांजी आवाज़ु कोन्ह अचे ती।
नथी अचे, हा हाणे -हाणे आई हाणे -हाणे ठीकु आ, ठीकु आ, भेण ॿार तव्हांखे ॿार घणा भेण
न, न मुंहिंजी शादी कोन थी आहे हाणे
अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा तव्हां जी शादी कोन थी थव अच्छा अच्छा ठीकु आ तव्हां त था तव्हां छा कयो था भेण हिन माहिल
हा मुंहिंजो विहांउ हाणे अभी कोन थियो हुयो
अच्छा, अच्छा न हिन वक़्तु कयो छा था भेण तव्हां जीअं पढ़ाई छा करे रहिया आहियो?
मां बीकॉम कयां थी, हिकु साल कंप्लीट थी वियो आहे।
अच्छा, अच्छा त ॿियो साल हाणे हलेव थो समझ अच्छा, अच्छा हा अच्छा हलो सुठी ॻाल्हि आ भेण पढ़ाई कंदा रहो पंहिंजी सिंधी के पंहिंजी वधाइण लाइ बि पंहिंजी आ
ठीकु आ भेण, ठीकु आ पंहिंजो सिंधियत की अॻिते वधाइण लाइ पाण खे प्रयास करिणो आहे, ठीकु आ न भेण हा ठीकु आ, ठीकु आ, ठीकु आ भेण हा ॿियो भेण छा कयो पिया तव्हां?
मां पढ़ियां पई
अच्छा, अच्छा पढो था पिया भेण ठीकु आ
हा तव्हां रोटी में छा छा ठाहींदव
हा भेण मां मुूङनि जी दालि ऐं भींडियूं ठाहींदसि। मुङनि जी मुूङनि जी दाल ऐं भिडियूं ठाईंदसि भेण फिर दीदी ईंदी हा-हा, हा-हा
हूं ॿियो कीअं आयो?
ठीकु आहियां हा, हा हाणे भॻवान पंहिंजे झूलण साईं जो चालीहो थियो थिहण वारो आहे, ह ना झूलण साईं जो
तो क्या बोले?
झूलण साईं जो चालीहो शुरू थियण वारो आ तव्हांखे जाण हूंदी भेण हा, हा, हा न हाणे चालीहो शुरू थियण वारो आहे। चालीहो शुरू थियण वारो आहे हाणे पंहिंजे झूलण साईं जो जुलाई में असां वटि जॻह ज
चाली हुते
हा, हा भेण मां रोज़ु वेंदी आहियां मां रोज़ वेंदी आहियां आरती ते
हा
एं भेण हा, हा
हा हा हा ॿियो भेण हाणे चालीहें जी तयारी थींदी रहियूं और उन्ही खों पो पंहिंजे सिंधी पं सेंट्रल पंचायत जा जेके माण्हू आहिनि हा उहे इन्ही बारन में मीटिंग रखदा पो बस तेजू हा, हा ईंदीमांव भेण, ईंदीमांव भेण हा हा तव्हांजा पेका काथे आहिनि भेण तव्हां जा पैका काथे अथव भेण हलो हा हा हा
मु मुंहिंजी नानीअ जो घर बना बनारस में आहे
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
मुंहिंजो विहाउ न थियो आहे
अच्छा अच्छा नानाणा सम अच्छा नानाणा तहांजा ह बनारस में समो अच्छा अच्छा ठीक आ, ठीक आ भेण बनारस ॾाढी सुठी शइ सुठी जॻह आ घुमण लाइक भॻवान शिव जी आ शिव नगरी आए, भॻवान कबीर कबीरदास जी बि नगरी आए। तां खे कबीरदास जे बारे में बि ॼाण हूंदी तां जा नानाणा हुते आहिन त
हा
कबीर मठ ठहियल आहे हुते, खोड़ मंदर आहिन सब मुंहिंजा ठीक आ भेण दिल्लीअ में आहिन
हा दिल्ली भी इलाही मशहूर शहर आहे
हा हा भेण दिल्ली भारत जी राजधानी आ तांखे ख़बर हूंदी दिल्ली पंहिंजे भारत जी राजधानी आ हा दिल्ली असांजे भारत जी राजधानी आहे ठीक आ भेण त पो तां खे ॼाण हूंदी हा हा ॿियो सभ ठीक आ न भेण
दिल्ली में तव्हां तव्हाजो केर केर रहंदो आहे
भेण मुंहिंजा पेका दिल्ली जा आहिन। मां दिल्लीअ जी रहंदड़ आहियां। मुंहिंजो विहाउ अयोध्या में थियो आहे। हा पेका मुंहिंजा दिल्ली जा दिल्ली जा आहिन मुंहिंजा पेक मां दिल्ली जी रहिंदड़ आहियां ह हा हा
तव्हां रहंदा काथे आयो
अयोध्या में मां रर्ईंदी आहियां, सिंधी कॉलोनी रामनगर में।
हा हा मां बि रामनगर चाहियां थी, रहंदी आहियां।